हां ठिक छी
नमस्तकार की की करेछी
हँ नमस्ते नमस्ते
कहाल चाल छै
सब बढ़िया छै सखी तू बताबह अपन आरके
हमर आरके सभ नीक छै सखी
ह गर्मी के कारण बहुत
हँ
गर्मी आर के कारण स मच्छरो छै रूममा मे तऽ गर्मीए लगै छै आर बाहरे बैठे छियै तऽ यदि हवा चले छै लेकिन बड़ी मच्छर काटे छै तऽ नहि बाहरे सुख छै ने अन्दरे सुख छै की कहियो सखी
हँ तऽ गर्मीमे माथा खराब होइए जाइ छै से किी
सब जगह एते पानी पड़े छै लेकिन हमार इलाका मे तो पानी के नामो निशान नहि छै
ब हूँ
बोछ करे छै तऽ वही चार बूंद पढ़ के और उमस बढ़ा देवे छै
नहि हमरो आर केलक का मे तो ओसी हो रहल छै सखी हमर मम्मी तन खाना बना ले दैबल छियै तऽ अपन लुरहल छियै तैन ओकर हमर बड़ बहिन आबल छै अपन ससुरालसँ तऽ ओकर तेल लगाबै छै
बाप रे बाप तब तऽ बहिन केँ बड़ी सुख मिले छै बहिन केँ केँ माई केँ तेल लगे छै ओ हम सोचले छी किया की तोहर दीदी
छै एतना दिन पर तैयो ओकरा मम्मी हमर खटाबै छै बोलै छै कि रो टी बना दे तनी सब्जी बना दे कहै कहै छै काहेकि हमर मम्मी बड़ी कोरीया आ छै खाना बनाबै में
आज तऽ माइ तोहरा केँ पीट पीट केँ भर्ता बना देवे छै सखी तू एते बुराइ करे छै छै ओकर माई
ना तऽ सखी तऽ हमर मम्मी तऽ बगलेमे छै ने तबै तऽ बोले छियै की हँ सब सुनि रहल छै आ आ सोचे छै मम्मी हमर
हमर बेेटी
हमर हमर बहिन करै छै न सखी हमर माँ नै
हमर हँ सखी हमर तऽ सब मौसी ठीक छै खाना पीना बनबे में एगो हमरे मम्मी ऐसन निकल जाइ छै
नै सखी सब के खानाी बना लैत छी ख दू गो लोगन बना लैत छी रुचि नै लेे छै बकि सब के
बरी कम आवाज आबै छै सखी।
रुक ए सखी हेलो आवाज जाइ छै हेलो
सिखी
कहे छियै कि अवाज जाइ छै?
हँ तनि आउ जोरसँ तनी बोलै छै। सखी। हमरा में आवाज नहि आबै छै।
हाहाहा। हा त सखी हमरो पूज होइ छै। हँ आज बरी टांग दर्द करय छय।
केने।
हो भी सकय छै। सखी आवाज नहि जाइ छै। अच्छा से।
आब ठीक छै। सखी।
ह हम आज। सखी जनी बाहरे से सोहा लागल रहे छिय आ छोला। हमर माय त बड़ी चॉइस से खााय छै। कहे छै। कि हम नहि खाय छै। आबय छै। ना बनबे।
हँ।
लेकिन हमरो माई जे है। ओ हम अप्पन लगाबै छियै तऽ कहै छै। नहि खेबौ खेबो हम पूछि लेबै छियै। खा ले माई खा ले त पूरे खा जाइ छै।
हे हे हे ओही होबे छै। माई सभ के साथ तऽ।
ह ई न बोलै छै। कि हँ हम दूगो खाब हमरा लऽ लेब ना। चाहै छै। कि नहि खाय न खा ल दे। तऽ हम कहै के नहि खाय तऽ हम अप्पन हिसाब से न लै छै। अपन ख। तऽ खा लेबै छै। त।
ओहि ने कहै छै। पहिले कि नहि खाब नहि खाब।
हूम्म। त हम त लेले आबय छी सिघड़ा।
खाना पीना बनि गेल रहल छै।
मांछ के के झोर। भिंडी के भुजिया आ रोटी बन। रहल छय।
ह तब तऽ ठीके छै। सखी।
हूँ। ह गेय तऽ की है जे न होत तऽ जेनी मिक्सचर लय बै। हम त सुत्लै रहे। लेकिन की कहियो सखी बाहर मे त। ओकरे में अंडा चिकन सभ बनावल रहे छै। तब ले के आबै छियै घरमे। तऽ फिर हमरा माथे कपारे नहाय पड़े छै। यह चलते न लाबे छिय।
इ जाय छै। से कि हमरा एक द घोर में त कोई न खाबे। खाइ छै। ओसभ चीज।
मंचूरियन साखी मंचूरियन।
अच्छा मंचूरियन। तऽ बाहर से लाबे छै। घोरे मे बनावे छै।
ह। ई सोचने रहे छियै कि बना लेबे छी। न लाबै छियै लेकिन एक दिन हम देखले रहे छियै कि ओकरे में। अ अंडो बना देबे छै ओकरे मे है त वही बर्तन मे कढ़ाइी मे जे सब की चिकेनो बनाबै छियै तऽ फेर हमरा ना मोन भरै छै काहै की पूजा पाठ करै छीयै न सखी तऽ फेर खाय के बाद फेर माथे कपारे नहाय पड़ै छै
से तऽ ठीके कहि रहल छै सखि से मे तऽ हमु स की ना मन भरै छै
हमर माय ते पता ने काहे आज कल भिर कोनो चीज के सब्जी बनाबै छै लगै छै हरदि महिना देवे छै की देखै मे केहन केहन लगै छै
हँ
हला सब्जी बस हमर माय त कि कहै छिय सखी खाय मे त एते अँ ई रुचि रखै छै ने हुनकर के तऽ एक चीज ढुकबे न करै छै रोटी भुजिया तऽ खाय खोजबे नै करै छै कहै छै कि हमर गर्दन मे अटकै छै दूगो आदमी मे भी सखी अलग अलग खाना बनाबै छै हमर लेय रोटी भुंजिया बना देवे छै और अपन लेय दाल के टिट्ठा बनावै छै दुए आदमि मे अलग अलग बनाबै छै एते तऽ हमर माय खाय मे रुचि रखै छै हुनकर के कुछो मन हो जाइ छै अपन मन करै छै तऽ बना लेबे छै तऽ हम यदि मैगी बोल देबै छियै कि यदि मैगी बना देबै छियै तऽ हमर संग आर कर लगै छै एते गर्मी मे हम न बनाबै छी हमरा के धमौरी हो जाइ छै आ जखनी अपने मन करै छै तऽ दैलपिट्ठा बनाबै छै अपन खातिर हमर खातिर रोटी बना देबै छै ताकि जानै छैै कि एकरा दालपिठा न अच्छा लगै छै नीक न लगै छै तऽ अपन लेय अलग बनाबै छी आ हमर लेय अलग खाना बनाबै छी
बताबऽ ठीके छै लेकिन सखी तोरा कनि तऽ
आर हमर माँय ई के मत पूछय सखी एते बाँटे छै न बना बना क कहियो कहियो हमनी मे लड़ाइ हो जाइ छै बना बना क सब चीजबे बाट देबे छै सबके मतलब की आ हम जैस कि हमर यहाँ कुछो बनेै छै ने तऽ आधा से ही काम हमनी खाय छीयै आओर तीन भाग बाट देबे छै
ह
इस्स
ना सखी तऽ बाँटेके चाही सखी
सा चाहि न स की लेकिन एते बाँटे छै न अती कर देबे छै तब फिर कहियो कहियो हम गोसा जाय छियै कि भाय पैसा लगै छै कि न लगै छै। अति कर देबे छ सखि हूँ आ हमर माय नै चोखा के तऽ एते प्रेमी छीयै आलू के चोखा के आध अध किलो आलू सुझा देबै छीयै आर एक टाइम मे कनि सुन भात खाइ छै आ चोखा एते खाइ छै मतलब कि आधा किलो हमर घर में सखी दूए प्राणी मे एक किलो आलू बने छै आ सब खतमो हो जाइ छै हमर माई हम हमर माई जे है ने सखी ओ सब्जी जदे खाय छै रो टी भात कम खाइ छै सब्जी भरपूर खाइ छै। अभी एतेक भुजिया लेबै छी-
लेकिन एक एक किलो आलू खा जाइ छै एक दिन में
हमर हमर माई एते भुजिया ले केँ बैठल रहे छै अभी भिंडी केँ ओकर में दू आदमी दोसर घरमे दू आदमी खाइ छै ओते भुजिया में अभी एगो रोटी में सखी एक कटोरी भुजिया खा जाइ छै हमर माई ने सब्जी तनी जादे खाय छै।
हँ कोइ कोइ होबे छै हमँरो आर केँ तऽ सब्जी नीक लगैत छै सखी।
हू आर आलू बैगन केँ सब्जी भी बड़ नीक लगे छै। लेकिन हमरा आर केँ तऽ अभी ना खाय केँ छैय सखी बैगन।
ठीक हय सखी
अच्छा सखी हमर एगो तनी कॉल आबल रहै छै ठीक छै
खाना खायले जाय छियै सेखी फेर हम करे छियै
आ ठीक छै ठीक छै ठीक छै।